राधास्वामी बढिया, छा था कर्यो पया?
बस टी वी पिया ॾिसूं।
बारिश पवे थी?
हा, बारिश मतलब शाम जो बि पई पोइ वरी हाणे बि पई इलाही सारी।
हेॾे त सॼो ॾींहुं पई
हा, हा हिते बि पवे थी ॾींहं खां।
हा, ॿियो रोटी खाधव?
टीवी में केहड़ो सरियला ता ॾिसो?
असां तारक मेहता।
अच्छा।
हा
अच्छा-अच्छा, हूअ दया बहिन त निकिरी वई न?
हा- हा, उहा त निकिरी वई आहे, कोरोना जे टाइम सां ई नथी अचे न टीवीअ में।
उहा हुई त ॾाढो हलंदो हुयो।
हा, हाणें त घट थी वियो आहे मतलब कॉमेडी घट।
दया बहिन। जी जॻह पांजी बूआ खे चवोस न हुनमें कम करे।
न दया बहिन जहिड़ो कोई ठही सघंदो छा?
सही आहे।
हा - -
ॿियो ॿुधायो केहिड़ी क्लास में आहियो तव्हां?
मां बीकॉम कंप्लीट हा हा-हा थी वियो आहे
ॿियो अॻिते छा विचार आहे तव्हांजे? अॻते छा करण जो विचार अथव केहिड़े से फील्ड में वञण था चाहिय?
अॻते अञा मतलब पढ़ाई हीअं में त हेॾो इंट्र्स्ट कान्हे।
अच्छा।
हा मतलब हिन लाई बंद करे रखी पढ़ाई।
अच्छा
हां - -
त पढ़ाईअ में इंट्रेस्ट न हुव त बी कॉम कीअं कंपलीट करे रखियो?
मतलब हेतिरो त पढणो खपे न हर कंहिंखे थोरो घणो त। - - हनह न जीअं हिन एम कॉम बि हुई मम्मी त चवंदी आहे एम कॉम बि करी हा।
हा, कयो आह हुन मे।
हा पर उहो हीअ आहे न हिते मतलब गाॾी वग़ैरह पंहिंजी कान्हे त कोलेज अलाही परते आहिन।
अच्छा।
त वरी पेपर वेपर में दिक्कत थींदी आ जीअं कॉलेज वञूं।
ओटो में वरी सुठो न लॻंदो आ न अकेले वञूं।
अॼुकल त रेपिडो वठा हलन तां वठ आएं रेपिडो।
न न हिते न हलंदा आहिन। हा हिते ऑनलाइन सामान ॾेई वेंदा आहिन घर वेठे बाक़ी।
न वी मार्ट आहिन डी मार्ट वी मार्ट ठहयल आहिन।
अच्छा।
हा हाणे ठहिया आहिन मतलब हिकिड़ो त पेहेले ठही वियो हो।
हां अचन ता ॾह मिनट में सामान थाॾेई वञन।
हा असांखे वरी वञिणो पवंदो आहे अलाही परते परते सामान घर में न ॾेई वेंदा आहिन।
अच्छा ब्यो ॿुधायो। तांजा मामा काथे नानी घर काथे?
नानी घर हुंदी आ सतना में आह।
अच्छा सतना एम पी।
हा, एम् पी।
हा, त काथो मामा।
पापड़न जो बिज़नेस ठन।
अच्छा।
हा हीअं त ट्रे मामा आहिन बाक़ी वरी सो। ट्र हिन इलाई सारा।
अच्छा ते इलाही मतलब सौ ॿ सौ
न - न एॾा बि न आहिन मतलब अठ हूंदा अठ ॾह मिलाए।
वियाांह उथे हलल ता हुनन जो?
न वियाांहू मतलब अधन जो ठहियल हा अध बाक़ी रहंजी विया आहिन कुंवारा।
छो बलां।
नथियूं मिलन न वरी छोकिरियूं अजकल। ऐज बि थी वई थन हाणे हुनन जी शादीअ जी ऐज बि निकरी वयीया।
अच्छा।
त वरी घर वर बि ईअं ई तन मतलब पुरानो।
जी जी जी, तां काथे रहो हींअर।
असां राजस्थान में।
राजस्थान, छा कंदा तव पपा।
पपा बिजन जी दुकान तन न।
अच्छा।
हा।
जी जी बढिया, केर केर आयो घर में हुते। मां टीचर आहयां पढ़ाईंदो आहयां।
अच्छा, हा घर में मतलब मम्मी आ पापा।
अच्छा।
और मुंहजी वॾी भेण हुई शादी थी वई तस ढाई साल
काथे थी तन शादी?
उते ई जबलपुर जे पासे में, एमपीअ में।
अच्छा केड़े शहर में?
नैनपुर।
अच्छा छा कंदो तव भेहणीयो तव्हांजो?
हुनन खे मेडिकल जी दुकान आ न।
अच्छा।
हा पाहंजी तन दुकान भी घर भी पाहंजो ई तन।
अच्छा खुश तव भेण?
हा हा इलाही इलाही खुश आ।
ॿियो ॿुधायो? अच्छा। सुठो आ न।
हा।
तव्हांजी थी वई आ मैरिज? न अना।
न न अना मुंहिंजी न थी आ मतलब ॻाल्हियूं हलन पयूं थयूं।
अच्छा।
हा ॾिठो आ मतलब‌ हिकड़ो छोकरो ॾिसूं हाणे छा थो थे अॻते।
जी जी जी कहिड़े शहर में ॾिठो तव?
उहो ई नानाणन जे पासे में ई सतना में हा।
पासे में ई आ मतलब मुंहिंजी नानी घर जे बस पंज मिंट जो रस्तो तन।
अच्छा अच्छा अच्छा नानी लॻाईदी तव फोन तव्हां खे?
न मुंहिंजी नानी त गुज़ारे वई आ। मामियूं आहिन बाकी। न नाना बि कान्ह अन।
ॿई न तव?
न ॿई कान अन।
मामियुं अथव?
हा मामा मामियूं आहिन बाक़ी।
घणा मामा तव?
ट्रे आहिन सगा ऐं बाक़ी ॿ जी शादी थी आ हिक कुंवारा आहिन।
अच्छा त हिक अना कुआंरो तव?
हा।
ॿियो ॿुधायो।
ॿयो सभ ठीक आ। तव्हां घणे वजे ताईं सुम्हंदा आहियो?
असां साढी नवें सुम्ही पवंदा आहियूं।
अच्छा हेॾी जल्दी सुंम पंवदा आहियो।
हा! सियनि में त अठे बजे।
अच्छा!
चङनि ॼणनि खां हिन एप जे द्वारा असां ॻाल्हायो तऊं, हेॾो सुठो सुठो अनुभव मिलियो आहे। चङनि ॼणनि खां।
हा! नॉलेज वधी थी वञे न।
तई लेटेस्ट गाल्हियूंअ तनि अॼु मां टिनि ॼणनि खां ॻाल्हायो। झदारड वभडोस सुठो पियो ॻाल्हाय हेॾ म
हा कोई-कोई सुठो मिली थो वञे साम्हूं वारो, त वरी पतो नथो पए टाइम जो।
तां मिलया मूंखे।
हा-हा सुठो आहे न नॉलेज बि वधी थी वञे, अलॻि-अलॻि माण्हुनि सां ॻाल्हायूं था त। हा ॿियो तव्हां ॾिसंदा आहियो टी-वी वॻेरहा?
ा साढी नवें बाद
हा असां बि घंटो ई ॾिसंदा आहियूं, जीअं हिन महिल तारक मेहता।
पंज सौ त महीने जो ॾींदा आहियूं असां रिचार्ज।
पंज सौ, छो एॾो छो लॻंदो तव?
कीअ न?
अच्छा वाईफाई में त वरी मोबाइल बि हलंदी हूंदव न।
सभु मोबाइलूं, टीवी अउ मतलबु स्मार्ट टीवी या यूट्यूब हलायो। गूगल हलायो कुझु बि हलायो।
हा असांजे टीवीअ जो त ॿ सौ रुपिया लॻंदा आहिनि। बाक़ी वरी मोबाइलूं जा अलिॻ।
तव्हां बि वाईफाई हणाए ॿ टे घर अगरि आहियो हुते त, हणाए था सघो पंजे सै में सभु घर। सभिनि वटि टी-वी हलंदव।
न पर असां जी टी-वी त नंढी आ। त हू वाईफाई सां न हलंदी। हीअ नंढी ॿि हलंदी वायफाय सां।
ॻॾु हलंदी तव न-न-न-न- हे ॿि दबे वारी ॿि सभु इहा जानकारी माण्हुनि खे घटि
हा पर उहो ई आहे न, जीअं वाईफाई लॻल हूंदो त जीअं घर जे घर में फोन लॻजी थी सघे न, ॿाहिरि वरी वञणु ता।
हा
त थोरो वरी मुंझी था पऊं न ॿाहिरि, जीअं फोन-वोन लॻाइणी हुजे।
त टी-वी तव्हां घर, घणा घर आहियो हुते?
असां ईय आहियूं ट्रे घर, हिकु बुआ रहंदी आहे ॻॾु, वरी बुआ जी ॾेराणी ॿि रहंदी आहे।
अच्छा-अच्छा बुआ तव्हांजे घर में रहंदी आहे, तव्हां बुआ जे घर?
न-न असां बुआ जे घर में रहंदा आहियूं।
अछा छा काथा जी तव बुआ तहां?
बुआ बिलासपुर जी आहे न, छती छत्तीसगढ़ रायपुर।
अच्छा-अच्छा पेका बिलासपुर में तस।
हा-हा पेका बिलासपुर में आहिनि।
हिअर ट्रे घर रहंदा आहियूं टी-वी आहिनि लॻल ट्रैई घरनि में।
अच्छा-अच्छा न सुठो आ न।
हा
राजस्थान में कहिड़े शहर में रहो तहां?
असां कोटा जे पासे में आहे हिकिड़ो। मतलब ज़िलो आ बारहं ॿारहनि नाले सां।
जी जी
हा, हुते रहंदा आहियूं।
सुठो आहे, ॿारनि त मां ॿुधियो आहे मां ॿि।
हा हीअं त सुठो ई आ मतलबु गांओ बि कान्हे और शहर ॿि कान्हे, जिलो आहे नंढो। बाक़ी सिंधी वग़ैरह इलाही घट रहंदा आहिनि।
जी जी जी
हा
ॿियो, तव्हां ॿुधायो कुछ, तव्हांखे घणा वार तव?
ॿ हिकु बारंहें में आ, ऐं हिकु अठे में आ।
अच्छा ॿई पुट तव?
हा ॿई पुट्र इन।
अच्छा सही आ।
ॿई छोकरा।
हा सुठो आ।
सिधा आहिन, जिद्दी न आहिन।
हा, सुठो आ न ॿार मतलब जीअं माउ पीउ चवनि। ॿारनि खे मञिणो खपे न जीअं, माउ पीउ जो चवनि उहे, मञनि।
हा, पढ़ाईअ में होशियार आहिन।
हा सुठो आ, कुछ ठहवंदा अॻिते वञी?
उओ त मालिक खे पतो हुन जी क़िस्मत में छा लिखियो तईं।
न जीअं जो वॾो तव ॿारहे में, त उहो चवंदो आ कुछ ठवां?
हा हूहो चवंदो आ लेकिन असां याने कंहिंखे ॿुधायो न थउं उह छा कंदो।
अच्छा ईअं
सीक्रेट रखियो तऊं असां, जब तक ठहंदो न न तब तक वधीक हलो करण बि न अॼुकल्ह मतलब वरी ॿारु नथो ठहे थो हुनजो
हा च चवंदा आहिनि न भाई जेसि ताईं कम पूरो न थिए कंहिंखे न ॿुधायो।
हा त असां न कंहिंखे न ॿुधाईंदासीं, सोचे वरतो।
हा, ॿुधाइण खां पो वरी हल्लो ॿि थी तो वञे।
हा जब त असांजे भा जी हिक धीअ आ हीना नालो थस, चार सालनि खां फेल थी सी ए कंदी आ। उहो ही आ न, वरी माण्हू चवनि था न।
हा वरी माण्हू बि पुछ पुछ कंदा आहिनि न भाई छा थियो रिजल्ट आयो कीअं आयो?
जी जी
इन लाइ सुठो आहे सरप्राइज़ ॾियोन सभिनि खे, हा भई थी विया ठही विया आयूं इहो।
हम्म।
हा
कंहिंजी आवाज़ थी अचे तव्हांजे घर में, तव्हांजी मम्मी जी आवाज़ थी अचे शायद।
हा थोरो ममी ॻाल्हाइनि पयी पापा खां।
अच्छा।
हा पापा अची विया आहिनि न जल्दी अची वेंदा आहिनि साढी सते अठे ताईं।
अच्छा अच्छा, कीअं तव पापाजो स्वभाव शांति, थदो।
न ईअं ठीक आ कॾहिं शांत इन त शांत ईन। बाक़ी वरी गुस्सो त हर कंहिंखे ईंदो आ कॾहिं कॿार त।
अच्छा अच्छा।
हा, हर केंखे ईंदो आ न जीअं त मूंखे बि अची वेंदो आ कॾीं कॿार त गुस्सो
हाणे असांखे त न ईंदो आ पहले ईंदो हुओ असां जॾीं होॾे रहंदा हआसीं। हाणे ॿेए हंध शिफ्ट थी वया आहिनि त न ईंदो आ गुस्सो हाणे।
हा घर जे मथां बि हूंदो आ‌ न जीअं घर जा माण्हू बि आहिनि।
हा जी जी जी।
घर में जीअं पोज़िटिविटी हुजे त थोडो माण्हू जो बि सुठो थी वेंदो आ न।
जी जी जी। तव्हांजो नालो त ॿुधायव न नालो छा आहे तव्हांजो भई।
नाला मुंजो।
न ॿुधायो भले मन नथो
हा,